हेलो हाँ की हाल समाचार?
सभ बढ़िआँ सभ बढ़िआँ अपन कहू
हमरो ठीक अछि। भोजन पानि भऽ गेलै?
नहि भोजन पानि तऽ नहि भेलै हेँ लेकिन आब हेतै। की सब चलि रहल यऽ
बस चलि रहल छैय एखन तऽ हम खेनाइए बनाब रहल छी अहाँके बनि गेल?
हँ हमर तऽ बनि गेल
हू
सात साढ़े सात बजे एलौ गर्मी तऽ ठीके छैय। गरमी छैय कनि मनी छैय।
तऽ कतयसँ एलहुँ हेँ सात बजे कतहु बाहर गेल रही की?
ऑफिस जा छियै ना ऑफिस से
आज ओ
कनि साग सब्जी जे घरके कनि मनी छोट छट काज सब होइ छैय। ओहि बाटी आबै छियै ने तऽ ओतय बड्ड सस्ता सब छैय। एखन एम्हर काल्हिखन पुछने रहियै तऽ अस्सी रुपैए फुलकोबी
बड महग छैय ये
ए हम एलहुँ हेँ लेलहुँ हेँ अस् चालीस टके
हँ
हँ त बसकनिके डाँट बेसी छैय ओहिमे।
अ बड महग छैय फुलकोबी एखन एखन फूल कोबी कओ खेते य एते महग मे
की करबै घरमे धियपुताास सब रहै छैय तऽ ओकरा ओ नहि पसन्द ओकरा ओ नहि पसन्द। तऽ सब
हन तऽ ई कहियौ कनि मूँहके स्वाद बदलय लेल।
तऽएह सब करैत धरैत
अलहुँ हँ सात साढ़े सात बाजिए गेल
से तऽ भइए जाइ छैय।
आ
एक बेेर घरसँ बाहर निकलू तऽ पचास टा काज घरक अहाँके याद आबिए जायत।
अहाँ तहन अहाँके ऑफिस एखन नहि जयबाक रहैए?
नहि एखन हम घरेसँ काज करैत छी हमरा एतय कनी खन चलि रहल छैय
बढ़िआँ यऽ अहाँके तऽ घड़ स
कतऽ बढ़ियाँ यऽ ये घर मे धिया पुता के देखियो स्कूल भेजियो स्कूल से आनियऔ तखन होमवर्क करबियौ घरमे खेनाइ बनबियौ ताहिके बीचमे काजो करियौ।
से तऽ छैहे से तऽ छैहे एहन बात नहि छैय जे घरमे काज लोकके नहि होइ छैय।
सएह बात छै असगरे छी दूटा बच्चा रहैय दुनू के टाइमिंग स्कुल के अलग अलग अलग छैय आबै के अलग अलग छैय जाय के अलग अलग छैय। की करबै लए अपन सभके अथिए साहै अछि।
मोगीमे लोकके पहि हँ मोगी एहि दुआरे होइते छैय।
कहियो जे सोचैत छीयै कि नहि ए आइ कनि आरामसँ सुतब ने भयए नहि सकै या।
मौगी सुतै लए नहि मौगीके जनम सुतै लए नहि होइ छैय काज करैके लेल होइ छैय।
तऽ एतबो नहि ने काज करै कि मौगी बीचेमे टै क जाय हँ एतबो काज नहि ने करे के मौगी मौगी बीच मे टां क जाय आ तऽ मौगी टाै कऽ जेतै तखन काज क केना हेतै?
तखन तऽ सभटा काज चलैत छैँ कतहु क तौ कोनो पूजा प पाठ कोनो व्रत त्यौहार देखलियै आइ तक मौगी लए बनलै हँ जितिया करू बेटा लए तीज करू सांइ लए बरसाइत करू सएह लायब इएहसभ तऽ होइते छैय मोगीके कोनो व्रत देखाउ ने हमरा अहाँ
केओ नहि व्रत प्यास करै छैय मौगी सबके लेल करै छैय।
कहलहुँ मौगी कहै छी जे तैं भऽ जेतै किया तें हेतै मौगीके लेल
मउगी के भगवान जे छथिन से देने छथिन तू लम्बी आयु के घोड़ा
करैत रहू करैत रहू करैत रहू फूले स्टॉप आ कम नहि लागल छैय कतहु।
आब से नहि लागल छैय लेकिन अपन खायल तऽ अपने ने मौगी रखतै तऽ शरीर के दुःख केओ बटलकै? से कह बाँटत केो मोन खराब जे भऽ जायत दवाइे डॉक्टर दवाइे द देत त की करबै? दबाइ खा कऽ शरीरके तकलीफ दर्द तऽ नहि केओ बाँटि देत डॉक्टरो नहि बाँटत।
दर्दो नहि बाँटत ताहि परसँ सुनबो करू हे हिनका तऽ सभदिन रोगे धेने रहै छन सेहो तऽ
तऽ आब आइ काल्हि बियाह सँ पहिले ब्लड टेस्ट करबा कऽ देख लेल जाय मौगी कते तंन्दुरुस्त छै तखन बियाह कैल जाय मौगी केँ कोनो रोग छै की नहि छै कते तन्दुरुस्त छै कते काज कऽ सकैय क
हँ ओ थर्मामीटर आबि जाय जे मौगी कतेक तक काज कऽ सकैए चौबीस घण्टामे मौगीसँ कतेक काज ली
हँ
सँ कतेक काज ली चौबीस घण्टामे मौगी कतेक काज दऽ सकैये
चलू कीसभ बनेलहुँ
हम तऽ दिने मे छोला बनेने रही ओहि के संगे रोटी एखन चलतै धिया पुता सब दूध दुधे रोटी खाइ छथि अहाँके ओतय की बनल अछि
दिने नहि हेत बोले हमर पुतहु बनबै छथि ने
अच्छा हें हमरा तऽ अपने बनबऽ पड़ैये एखन तऽ धिय पुता के हमरा बियाह नहि भेले जे हमरा पु
त अहुँ अहुँ लैए आनू एकटा बेटा अइ छै न अहाँके कए कए गो कए गो धियापुता अछि कए गो धियापुता
बेटी बेटा छै लेकिन एखन ओ नैय जेतौ ओ
हमरो सएह अछि
हँ तऽ अहाँके तऽ नहि बेटा तऽ हमर पैघ छथि अहूँके बेटे पैघ छथि ओ आ बे बेटीके बियाह भऽ गेलनि
हँ यै तऽ बेटा पैघ रहतै तऽ बेटीके बियाह एखन तक नहि हेतै जहन पु
नहि यै बहुत जगह लोक पहिले बेटी बेटेके बियाह कऽ दै छै बेटीके बियाह बादमे करै छै जरूरी नहि छै बेटा कऽ अपन सेटिंग गेटिंग रहैत छै तऽ भऽ जाइ छै बहुत जगह छो छोटा छोट केँ बियाह पहिले भऽ जाइ छै
से नहिकेलक
हमर बेटा एखन बेसी नहि सोलह सत्रह साल के छथि एखन कनि समय छनि बियाहमे तबत तक जब जुग जमाना ताब तक जुग जमाना केहन रहत तऽ की जन गेलौ
हँ आबे जमाना बदैल गेलै हँ जमानाकेँ तऽ आब देखियौ न अपन जाइत अपन भाइत मे ककरो केओ पसन्दे नहि अबै छै बर के कनिआँ नै भेटै छै कनिआँ के बर नै भेटै छै
ये आइ काल्हि बड़ कनिया तऽ छोड़ू ततेक न्यूज सुनलहु हं कि केहेन तेहन छौरी सब नीक नीक लड़का सब केँ माइर देै छै घर वाला के माइर देय छै हे हमरा बड्ड डर लागैया बियाह दान से यै
हँ यै एखन ओ जे कतऽ दिन पहाड़सँ लऽ कऽ धक्का जे माइर देलकै से दऽ कहै छियै
हँ हँ जे कि जे जे कि न्यू न्यूज मे सुनलियै कि ओ जेकरा धक्का मारलकै ओ कै सै करोड़ केँ मालिक रहै। आ जकरा संगे ओकर प्यार मोहब्बत चलै छलै ओकरा एकोटा रुपैयो नै आ मतलब ओतेक अथियो नै छलै की कहू आइ काल्हि लोक कहै छै ने प्यार अन्धा होइ छै अहि दुआरे पैसा वला के धक्का मार के मायर देलकै आ फकीर संगगे ओकरा छलै मोन बियाह करेके एहि सबसँ बेसी तऽ ई गम छैय ने ओकर मायक बुझियो लड़का के नहि बियाह करबाक छले नहि करते ओ लड़का के माय पर मेख की बितैत हेते बापर में की बितैत हेते कि बीयाह एतेटा पैघ क के धिया पुता के आ छौरी सब मार मार दै छैय ई ते गलत भेल ना
तऽ तते तेहन लड़कीके लेल कानूनो बना देलकै हेँ सभटा तऽ
नहि तऽ कानून थोड़े छैय जखन पकड़ा छैय त तऽ बढ़ियाक जेलो जाइ छै से बात नहि छैय पकड़ाइ छैय तऽ बढ़िआं जकाँ जेलो जाइ छैय। अ जेलो जाइ छैय।
बढ़िएँ छैय तखन तऽ को छानबीन बढ़िआँ जँकाँ जे एहन एहने सजा तेहन भेटय जे दोसर करयवलाके साथमे सोचय पड़ैए
टबे केलै भटबे केलै सजा ओकरा ओकर मेओ कहलकै ह अगर हमर बेटी गलती केलक हँ तऽ ओ ओकरा फाँसीके सजा दऽ दियौ आ पकड़ा गेलै। सबटा आइ काल्हि तऽ चैटिंग तैटिंग मोबाइल पर मे बात केना ई सब सबटा देखाई छैय ने तऽ सबटा पुलिस खंघायल लेलकै आई काल के जमाना जुग जमाना ह इ एखन तक पुलि चलिए रहल छैय। लेकिन सजा जरूर हेतै आइ काल्हि के युग जमाना ओ एकटा नहि छलै लऽ गेलै घरवालाक के बियाह कऽ क तऽ जंगले मे अथी कऽ देलकै आइ काल्हि के युग जमाना ह वड सोच समझ क आहाॅं बियाह करू अपन धियापुताके से वला स्थिति छैय। एहि दुआरे जमाना आई काल बड खराब छैय।
धियपुता पसन्द करै छिय आब उएह करै छी
ओहो तऽ नहि ने चलैत छिय यै कहाँ चलैत छैय ओहो ओहो तऽ नहि चलैत छै ओहो तऽ माय बापके कपारेपर मे बादमे जा कऽ बथाइत छै ऐसे तऽ बढ़ियां भइ अपने पसन्द से करू अपना जीबू रहू कथी ले माय बापके जीबितो टेंशन देने छियै मरीयोक बादो टेंशन देबै
की सब सीरियल की सब अहाँ देखै छी?
सीरियल नहि कोनो बेसी दिय सीरियल देख समय भेटब तखन ने सीरियल देखब पाँच बजे के करीब उठै छी। कहियो कालके तऽ तीने बजे नींद खुज जाइए कहियो पाँच बजे उठैत छी नहि कहियो कहियो कहू तऽ नहि मोन होइत रहैय उठैके लेकिन की करबै छओ बजे उठै छियै। कतौ सीरियल देख भरि दिना आब एखन सबके खेनाई पिनाई देबै दस साढ़े दस बजे तक कहबै बउआ सुतै जाई जो भोरे स्कुल जबाक उठ कऽ। की कतऽ टाइमे नहि भेटैत अच्छे सीरियल देखै क। चलू ओर सब बढ़ियां?
हाँ सबटा बढ़ियां अइछ। बस काज धंधा मे लागल रहू टाइ अहिना बीतैत रहैत
बीते त रह राम राम करे त रहू बस हाँ
एक दिमाग जे छैय ने से फालतू उजुल बुजुल सब सौचा ओहिसे तऽ बढ़ियां जे सोचैएके दिमागके टाइम नहि दियौ काजेमे ओकरा लगा दियौ
त हाँ हाँ बात तऽ सही छै चलू ठीक छै तखन रखै छी
ध्यान राखब अपनो धियपुताभके
हूँ हूँ ठीक ठीक ठीक